हेलो
हँ
ठीक छी
हाॅं अहाँ ठीक छियै?
हाॅं हमहुँ ठीक छियै।
की सब भऽ रहल छै?
ड्यूटी गेल छलौं हें ड्यूटी से एलौ हें खाना खेलौ हें
अच्छा बड़ थाकि गेल हैब
हँ थाकि तऽ गेले छियै लेकिन धियाप
यैह सभ खाना बना बना कऽ राखैत छै। अच्छा तब तऽ बड़ बढ़िया बात ये
हँ से तऽ अते सुख मिलैया धियापुता रतिका खाना बनालए दिनमे तऽ हम अपने बनाकऽ चलि जाइ छी लेकिन रातिके धियाापुता बना कऽ राखै यै दुनू भाय बहीन मोन रहैयै अन्दरस खुश दुनू बना
दुनु बनाक बनाक राखैयै तऽ, तऽ की सब कऽ लैयै अहाँके धिया पुता
हमर धियापुता दिनमे अपन पढ़ैयै लिखैयै दुनू बच्चा
हमत
अपन जे रहल घरके काम से त अपन केबे केलक लेकिन साँझके खाना
खाना पानी बना क रतिय के त बड़ नीक बात, चलू बड़ बढ़िआँ, बढ़िआँ गप्प भेल ई बात त, और सभ बताउ।
सभ ठीक छै अहाँसभ खेलबो धुपबो करै छियै की?
हम त नहि हम पहिले खेलै खेलै छलहुँ पहिले, खेलै छलहुँ कबड्डीसभ, लेकिन आब नै। एखन हमर भाय जाइत छै खेलय लेल।
ओ।
त बहुत जरूरी, हँ स्वास्थ्य ले ठीक। रहै छै कनि हाथ पैर चलैत छै एहिमे।
हुं। त होइते छै से हाइटो लोककेँ घिचायल कतेक लोक नहि अथि
क जे आ त लगतै गो त
ओ ते तेहने अथि होइ छै।
इ लागे एहिे दुआरे हम भूट रहि गेलहुँ।
भूट भेलासे किछो नहि होइ छै आदमी के
आदमीके शरीरमे गुन रहबाक चाही। सेहो बात छै एहि दुआरे लोक हँ। आब सभसँ पैघ बात भेलै बजनाइ, जे नहि कराबै पोठी से कराबै ठोठी।
हँ से त होइते छै। ठोठी आदमीके रहबाक चाही। सही समय पर सही बात बजबाक चाही।
हँ देखे नहि छियै जे काज लोकके कते मेहनतो करैसँ नहि होइ छै लोक अपन बोलीसँ बजनाइसँ ओ काम क लैए।
हँ से त होइते छै, सही बात
सही बात कहल जाय ज नहि त
ई बात त सहिए कहलियै।
त।
इएह सब होइते छै, सोचै छियै लेकिन आब अखन उम्र त नै बितलैए साइकिल चलेनाइ शुरू क देबै, ओहोसँ हमर घुटना चलतै शरीर चलतै
हँ हँ कहु ई सब करब त ठीक रहत जैह कनी देह खींचा जायत।
ई त नै भेल छै जे अहाँ बूढ़ भ गेल छी, तखन त बच्चे छी।
कनि मनी घीचा जायत त नीके रहत।
ठीके रहै। हँ पहिले अपन भाइ के हम बड़ खिसियाइ छलियै। कि किया जाइ छै खेलै ले। लेकिन हम सोचै छियै सही छै जेतै त कनि हाथ पैर चलतै।
हँ।
हँ।
पढ़नाइ जेना जरूरी छै तेना खेलेनायो जरूरी छै सब चीज शरीर के लेल जरूरीे छै।
जरूरीए छै।
हँ त अहाँ की खेलै छलियै अपन बचपनमे कोन कोन खेल खेलैत छलहुँ, अपना समय मे की की खेलैत छलहुँ
अथि पहिले छलै झुटका क हमसभ खेलै छलियै ओहि पर बॉल मारै छलियै नामो आइ काल्हि बिसरि गेलियै जमाना बीत गेलै।
अच्छा त पोखरि मे डुबकियो मारै छलियै।
हमरा त खेल अबैये शुरुकिया मार
शुरुकिया मार अबैये।
पोखर के एक एक सरुका मे जाठि पर पहुँच जाइ छलियैये।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
हेलो अबैये, अन्दरे अन्दर लोग शुरूकिया मारै छै सेहो मार अबैये।
होगैा
सभचीज कर अबैये हमरा
मतलब बड़ नीक बचपन बीतल छै अहाँके।
हँ बड़ नीक बीतल छै। खुशमय सेहो बितल छै दुःखमय सेहो बितल छै, हमसभ बहुत
त बहुत एही घरके नहि छलियै गरीबे घरके छलियै।
त खुशियो मिलल छै दुखियो मिलल छै सभ चीज के संघर्ष करैत हरा
एकरे नाम जिन्दगी छै लोक संघर्ष करै छै। तखने आगाँ बढ़ैत छै।
जखने जिन्दगी छै तखने आदमीके संङ्घर्ष करहे पड़ै छै। बिना संघर्षे किछो नहि होइ छै, से बात छै।
त अहाँके माँ बाबूजी सभ केहन छथिन।
हमर माँ बाबूजी जीविते छथिन एखैन।
की करै छथिन।
किछु की करथिन बाबू अन्ठानवे साल के छथिन माओ बु
न बीचति अभुधी पीटति अच्छा, बहिन छै एकटा हमर भाए छै देखरेख करैत छै। अच्छा तीन भाय छियै अहाँ।
ह तीन भाय छियै दू बहन छियै दुनू
ह क क सब छोट छै हमरा अहां छोट भेलहुँ। हं अच्छा अहूँसँ छोट छथिन एकटा।
हँ एकटा भाय हमरा से छोट छथिन आ दू भाय एक बहिन हमरासे पैघ छथिन।
त अहाँके त खूब दुलार करैत हैत सभ। बहिनमे त छोट भेलियै। बड़ अगराय छलियै, बड़ छितराय छलियै बहिन पर, कोनो काम करै ल कहै बुझलियै न, भागि जाइ छलियै, तैपर बहिन कहै छलै कि देखै छिही पांच गाम मे छै, ऐ पांचगाम मे काज नै करबिही त नहि भेट जेतै त ने दिमाग भै तै काम कर फेर समय आयल त, समय त सभकुछ करबाबै छै आब त करैत पर
आ एक समय एलै जे हमर बहिन चैल गेलै टाटा। आ तकर बाद घर उम्म आ चच्चा लंग आ तकर बाद हमी जे करऽ लगलियै संग भार पड़लै से तकर बाद भार पड़ले रैह गेलै आ सासुरो गेलियै तऽ
जो गेलिये अच्छा मतलब घरमे बहिनो मे छोट और ओता सासुरो मे छोट।
हां हां से भ गेलै। तऽ सासुरो मे अपन सबसे छोट रहलियै तऽ सबटा चीजके आब पैग आगे मे छोट बैसल रहतै से तऽ नै हेतै त
पड़ै छै।
करा पड़ै छै, हां। ते बात होय जाय छै।
कोय बात नै हां खा लेलौ उ उ बनल रहे घर मे तऽ खा लेलौ आम, चूड़ा ई चललैया।
ए आमे चूड़ा खेली, ऐह एह महो-महो भऽ गेल।
हां लोक कहै छै नै नकदम थय थय महो-महो सेह भऽ गेलै।
ओ। तहन त उ कहै छै जे मोन एकदम अन्दर से तिरपित हैत।
हां बड़ मोन खुश या।
आमा महिनामे तऽ इहाए फायदा होय छै।
अहाँके कोन आम नीक लागैया, सबसे मनपसन्दीदा।
हमरा आम सब निक लागै लेकिन कनि को कनिको नामो ले खट्टा नै रहबाक चाही, आम मे कनि हल्का गमक रहबाक चाही, आठी कम रहबाक चाही, गुदा जादा रहबाक चाही।
अच्छा हमरा तऽ मालदअ नीक लागैया।
हमरा आम कोनो निक लाए लेकिन बसरते कनिको खट्टा नै हेबाक चाह आ ओयमे गमक हल्का रहबाक चाही।
अच्छा-अच्छा खट्टा तऽ हमरो नै नीक लागैया, हमरा अचारो से ओते संग नै या।
हां।
लेकिन हां मतलब खाय छीये चूड़ा आम चु भातो आम हमरा नीक लागैया। आ रोटी साथे गरम-गरम रोटी साथे जे रहै छै हमरा सेहो नीक लागैया।
हुं रो टी, आम, दूध ई तऽ बुझियौ जे हमरा एते नीक लागैया। होएत रहैया हम स्वर्गेमे छी।
आ दाएल रोटी
दाएलो रोटी बचपन मे बड खाए छलै, बड खाए छलै, अखन जतेक नीक लगै लाए बचपन मे बस याद
याद
रोटी आ बसिया दाएल एकदम आनन्द सेके दुनिया मे ओय से पै पूछै छै तोरा सबसे नीक की लगे छो।
की लगै छै बैटा मे त कहै छै अब नहि नीक लागैये पहिल लेते केहेन, अच्छा और ई अरिकंचक पात जे होय छै ओकर जे बनय छै एरिकंच के सब्जी हमरा से बढ़िया नीक लागैये ओहिमे निम्बू ऊपरसँ डालि दियौ त ओकर खटगर स्वाद जे आबै छै। से कते नीक लागै छै, एकदम माछे सनके
हां। हमरो घरमे सभके नीक लगै छै, हमर बेटियोके नीक लगै छै हमर बेटोके नीक लगै छै। हमर घरोवलाके नीक लगैत छै, अरबीके सब्जी अरजी अरबीके सब्जी ओतेक नीक नहि लागैए खा लैत छियै से बुझियौ
अच्छा ओ आलुए सन कनि स्वाद आबैत छै कनि लसगर होइ छै। जेना पटुआके साग भेल
पतुओ के साग बड़ दिब, ओहिमे त होइये घुसिये जाय।
अदौड़ी, फुलौरी, तिलकोरी ईसभ जे भेलै ई मिथिला के
तनिक हँ। ईसभ चीज त नीक लागैए, पटुआ साग त हम बेटा दुआरे कनि कम खाइ छी।
किये। जा, आँखिके रोशनी बढ़ैत छै एहिसे।
सेहो आइ काल्हि के बच्चा बुझे छै जी के स्वाद बुझै छै
एहि दुआरे त आइ काल्हिके बच्चा सभ के देखैत छियै ऐनक लागि गेल छै आँखिमे।
हँ। सौ मे पचास परसेंट के आदमी के आँखि मे चश्मा लागि गेल छै ओहि सब चलते, खाली अथिवला चीजसभ बाजारमे जे बिकाइत रहैए आमीन चाउमिन फल्लाँ चिल्लाँ
हँ सही कहलहुँ एकदम सही कहलहुँ।
हँ। वैहसभ नीक लगैत छै आई काल्हि के बच्चाके आर जे नेचुरल चीज से अपन गाम घरके चीज सब छै ओसब चीज नहि
बगिया खाइत छलै त ओकरा लोक बुझैत छलै आइ कते नीक खाना खेलहुँ बगिया। नाम नामी छलै।
आ आइ काल्हि कि कहै छै ओकरा की बुझलियै ममोज।
ओकरे दोसर नाम दऽ देने छै ममोज मैदावला भ गेलै।
हँ।
बगियो जे होइ छै ओ तीन प्रकारके होइ छै मतलब बहुत रंग के होइ छै हम तीन टा खेने छी दालि वाला खेने छी हम गुड़वाला खेने छी हम चोखोवला खेनै छी आलू डालि क जे बनैत छै।
हुं।
के भरि क हमरा बड़ नीक लागैए, दालिपिट्ठिओ हमरा बड़ नीक लगैये।
हँ हमरो बड नीक लगैये।
बगिया।
हमर बहिनैयोके बड नीक लागै छैन।
अच्छा।
बहनोके जहिएह हुनका जे घरपर जाइ छियै।
हँ।
कहती अहा दलिपिट्ठी बनाउ ने त हमरा देखने देखते देबी अहाँके दलिपिट्ठीके स्वाद।
कत चारके लगए।
मतलब अगले बगले रहै छथिन।
हँ हँ हँ।
चलू बढ़िआँ यऽ तब तऽ भेट घाट भऽ जाइत हैत।
हँ से तऽ दू दिन पर एक दिन त भए जाइ छै।
बड़ी नीक तब तऽ।
हँ से तऽ अछि जे बहिनके
सुख बड्ड मिलै हइ एहि दुआरे ओ बुझै छियै नैहरा नहिओ जाइ छी तऽ नैहिमे छी।
नैहरा कतय भेल अहाँके।
नैरा हमर शिवीपटि अछि।
आ सासुर।
बहादुरपुर लेहरिया छलराय।
अच्छा दरभंगा दिस।
हँ हँ।
हँ सुनने छियै नाम।
आओर सब बाजू।
ठीक अइ एखन हमर हसबैंड एबे केलखिन हेँ ड्यूटीसँ आब हुनका
खाना पिना।
हम तऽ पहिले खा लै छियै।
फ्रेश भऽ रहल हथिन मुँह कान धो रहल हथिन।
हँ।
हँ।
गेलखिन हन नहाय लए गरमी रहै छै ने।
हँ बड़ गर्मी छै।
हँ। इ लऽ कऽ।
गर्मी दुआरे तऽ पूरा खुजलीसभ होइत रहैत छै। देखै नहि छियै पूरा देह हाथमे फुंसी निकलि जाइ छै गर्मी दुआरे।
हँ। हं लाइटो ततबा कटैत रहै छै। हँ हमर ऑनर एते छथिन खरुश जे आबि कऽ बैस जाइ छथिन--नहि